वने हं।
हाय भईया
फोन उठबे किया ने, दू बार बिजी दू बार ए सी लग गेले ऐ।
नये उठै रह ओ।
दू बार हमर ऐसी चईल गेल।
व ई न नयि उठबे नइ करे रे, उठब र उठबे नयि करे र तब
खाना पीना होलो? हेलो?
आंय?
बोली ने की खाना पीना होलो?
नहि उहे गेल रहियै बजार।
ओ बजार गेल रही?
त स
ओ।
आब तोहर अथियो लै एलियौ।
अच्छा कोन ची, कोन ची सब्जी बिकै रहै बजारमे?
बाप रे सब्जी त महंगा होइ गेलौ हन फेरो।
हँ?
त सब सब्जी लगभग उहे पच्चीस तीस चालीस। झुमली पुछलियै कहलकै साठि।
ओ।
त खाली कद्दू लेलियै एगो पच्चीस रुपआ के देलकै। आ भिंडी अथी की कहै छै झिंगा लेलियै एगो एक किलो। ओ सब उहो बीसे रुपआ के देलकै। आरो अथी लेलियै की नाम छै? बोरा आधा किलो।
अच्छा।
तोहर अथी चाउमीन लेलियौ पतरका। ओ एक स रुपआ के देलकै। केते ने छै लगै छै कि दू किलो हो जेतै।
हुं बहुते देलकौ।
हं लमका लम्बा लम्बा नाबे छी। छोटका वाला गोल गोल घूमल घूमल बला छै। जेना सेवइ नै चक होइ
हँ।
आ टमाटरो लेलियै हम, आधा किलो लै पचीसो रुपआ के देल
हूँ।
मसल्ला अर कुछ नै लेलिऔ।
जे पूरा उख उहे ले लेनहीं।
हँ त की करतियै, कहलियै दूगो दै ले, हमरा भेलै छोटे छोटे होतै।
अच्छा।
अच्छा।
आब उहे स के ऐतौ। अब पैसा नै छौ हमरा।
अच्छा त तोहर डेढ़ स रुपैआ खर्चा हो गेलौ कि सए रुपैआ?
कहे पचास रुपआ के नेल पर न आन देथु।
हँ।
तब आ पर्समे राखि देलिऔ।
अच्छा कोई बात नै होलही।
हँ। तब लै एलियै हन कखने बनैही तहि ले आनलियै।
अच्छा।
आइ बनैहबु।
उं आइ बनेबै तनी तोस खाली ताग बान्हि दही।
हमे हमे भोरे पूजा नहि केलियै हैं सस मम्मी कहीं रहतौ।
ब केहन ने नहि तऽ हमरे कहथिन।
मम्मी छत पर छै हम केना कहि देने, हम नीचा मे छ छियै एकदम नीचा मे। आर सब बताइ।
आर सब बढ़िये छथ।
पढि के गेलौ बच्चा।
ना, बच्चा पढ़िके गेलै।
कै बजे छुटलै।
छओए बजे छुट्टी दे देलियै।
कए बजे देलहिने।
हुं।
कै गो बच्चा अबैये।
आबै छै पाँच गो आइ तऽ तीने गो एलै।
हं।
चार गो आबै छै।
चार गो। क क पचपच सौ रुपआ दे होतौ कम से कम।
नै तऽ।
तऽ।
दू दू सौ रुपआ अढ़ाइ सौ डेढ़ डेढ़ सौ रुपया।
डेढ़ डेढ़ सौ। हं डेढ़ डेढ़ सौ तीन यानि छओ सौ रूपा होलो नै।
हुं।
हँ। आ इसकुल आर जाइ छै ने।
हँ इसकुल आर तऽ जाइ छै।
कहली नै पैसा बढ़बै ले ओकरा।
नहि बोललि अभी गरमायल चढ़ रहले एका गो टीचर के निकालतै।
तऽ तहीं निकलो कही हम नहि आयंगे सर।
ऐसन थोड़ी कर सकै छी।
भ नहि नहि करत
हुं, नहि कुछो तऽ पैसा आ रहलै ने घरमे।
कथि कहलियै।
कुछो तऽ पैसा आ रहले ने हाथमे।
हँ इहो बात छै। केकरा केकरा निकालतै।
की पता अभी तऽ गरमाइले छै।
हँ। ककरा पर गरमायल छै।
मौसम इसपर गरमाल छै एगो एगो राजलक्ष्मी छै ओकरा पे गरमायल छै।
नहि तीन दिनसँ अबसेंट रहै ओकर तबियत खराब रहै। तू नहि एलै हन तऽ तबियतो खराबमे कहले बेटा बेटा करके बोललके आ झाँंइट देलकै।
आं।
बच्चा टेन्थे पास छै अभी ज्याद पढ़ल ज्यादा पढ़बो नहि केलखिन।
ओ।
खूब डाँटलकै कानै आर लगलै पूरा घण्टी कानिते रहलै एक बजे तक।
ओ, तऽ ओ किछ नहि बोललकै?
नहि।
बोलयके ने चाहतै एगो तऽ हम आबै नहि रहियै अइयै तऽ बोलबही तूऽ
ह्म्म जबरदस्तियए बोलेलकै।
ओहो बोल दैतै नऽ हम आबै नहि रतो जबरदस्ती बोलैलकै। नहि एगो किछु उखैर लेबही की?
ह कहलकैनि कलसँ नहि एयबै किछु दिन तक। उ नय आबै छै तऽ टेशन तऽ हमरे आर नऽ हो जाए छै। जे हमरे आर पढ़बे पड़ै छै बच्चा आरके भी।
त अहू एकाध दिन नहि जायब।
ह प्लान तऽ बनले हन कि एके झोकी सब गायब हो जेबे। जहिया पिनपिनेतई तहिया।
ओ।
आर सब बढ़िए छै उहे इसकुल मे सब पिनपिनाइले छै। आजकल कोई एक दूसरे से बातो नै करे छै सब क्लासे में रहे।
लोग अपने में अपने पिनपिनायल छौ ने?
हँ।
ऐ।
पैसा अभी सबके ज्यादे ज्यादे ने दे रहलै उहे के चलते।
कतेऽ ज्यादे दे रहलो?
सबके पचीस पचीस सओ दै रहलै एगोके चारि हजार दै रहलै।
ओ। दशमां वाली के पचीसे सौ?
नहि ओकरा दू हजार।
दू हजार में खरीद ले बोललके नै खरीद
ओ मिडिल क्लास से बिलोंग करै छै ओहे चलते कुछ नहि बोललकै। हमे रहतियौ तऽ उधेर कऽ चलि देैतियौ तखनिये।
हँ। ओ मिडिल क्लास छै ओकरा सऽ की मतलब छै तबियत खराब भेले नै ऐली।
ओकर पैरेन्ट्स भी ओकर सपोर्ट नहि करै छै परिवारवला।
किए?
काहे ने सपोर्ट करै छै पता नहि।
हँ।
ओकर तीन गो चार गो भाय उहे इसकुल मे पढ़े छै तीस हजार रुपआ ओकरा पर अथी ओ छै।
ड्यज होल छै उएह जल त लगै छै ओ
हे बहिनी कटार
छोटा छोटा होतै भााय ने
ह एगो छै एगो छै सिक्स मे। एगो छै।
हँ
एगो छै। छम्मा मे छै एगो छै चौथा मे एगो छै तीसरा मे।
बड़ा भााय नहि छै कि ओकरा
नहि बहिने पहिले छै।
उहे पहिले जेतौ तब लगै छै। ह ई सब बात छै ने। आ सब सुनाही सब। छुटी एल
अचछा आँ। सोमवार सोमवारके होते
कथी
अगिला सोमवार के ई सोमवार के नहि अगला के अगला सोमवार।
कथी नाग पंचमी के
हँ सोमवारेके ने छै।
ओ सोमवार छै ने।
हू सोमवारी कर भी नहि सोमवारी कर्मी कि नहि।
आ ने हे
तूऽ नाग पंचमी वाला कैसे करबी ओ दिन तऽ नाग पंचमी वो छ सोमवारियो छ।
हँ तऽ की करबै करबै हर बार करेबे ने करै छै।
हू तऽ बात हए तो तऽ तो तऽ चारो ने करे छि।
हँ त कैल अो रक्षे बन कैले बनतै से
पाँच गो छै
ह आ रक्षो बंधन होतै अथि में।
हू ओहो छै सोमवारीए के दिन
सोमवारे केल छी ने
हू।
हँ ठीके छै। सोमवार छिय उहो सत्ताइस अठाइस होते ने।
हां।
सत्ताइस अठाइस सत्रहे छै की सत्रह अक्टूबरकेै रक्षा बनधन नहि हमरा नाम पर नाग पञ्चमी छै अगिला पिछला बला ठीक छौ तब
ठीके छौ तऽ
खाइ छि
ठीक